हेलो।
हँ हेलो।
आवाज अबैए।
हँ आइब रहल अइ।
अच्छा की हाल ऐ
हमर तऽ बढ़िआँ अइ अहाँ अपन कयहियौ।
हमरो बढ़िआँ छै कतयसँ छी कोन जिला भेल।
हम तऽ अहाँके मधुबनी जिलासँ बात कऽ रहल छी।
अच्छा मधुबनी जिला हमहूँ मधुबनिए जिलासँ छी।
ओ अहूँ मधुबनियएसँ छियै।
हँ हमु मधुबनी से मधुबनी मिथिला फेमस बिहारके। मिथिला बुइझते छिये कतेक फेमस छै।
हुॅं मिथिलाके कखन नाम पूरा चैल रहल छै बहुत आगाँ बैड रहल अइ। पूरा प्रचलित अइ अपन इम्हर सबके विभागमे।
धीरे धीरे पूरा तरफ मिथिलाए बैढ़ रहल छै मिथिला लैंग्वेज। मिथिला जेना मधुबनीके शान छै मिथिला मिथिलामे मिथिला पेन्टिंग। जे अहा के के पूरा चित्रकार सब तरफ बढ़ रहल छै जे तरफ से अपन सब के मिथिला के नाम बैढ़ रहल छै। की
जी जी।
आओर जेना मिथिला पेन्टिंग कतेक जगह उल्लेख भऽ रहल छै। जेना आब कैल के इसकुलमे एब गेल छै पेन्टिगके एगो सब्जेक्ट ओहिमे मिथिला पेंटिंग के पढ़ाबऽ लगलैए कि
अहा के अन्दर बहुत पूरा प्रचलिते प्रचलित भए रहल छै।
गयारवीं बारहवीं आबि गेल छै सबजेक्ट एगो मिथिला के वेहे पढ़ा रहल छी मिथिला पेंटिंग के हमरो सब- टाइममे छलैए जैमे बहुत उल्लेख छै हुनकर।
देखलियै।
बिहारमे पूरा मैथिलीए मैथिली भऽ रहल अछि। आगाँ इसे अनुरोध होइ छै शायद कि बढ़बे करतै मिथिला। मैथिली लैंग्वेज जे अपना सब आमतौर के भाषामे हर वक्त यूज करै छी यूजो करबाके चाही।
युजो कर छै। ओना ई भाषा छीये भाषा सुनहेमे कतेक नीक लागै छै। ऊपर से जे बाजै छै त अंन्देर से मुह एते आय छै प्रसन्न- मैथिल भाषा तऽ एकदम कोनो कोनो बाहरके जगह सबमे मखन ओते आदमीसभ मैथिल पे एखन बाहरके आदमी ओते नै बुझै छथिन। तखनो आबो वला टाइम मे देखबै पूरा सभ आदमी सब इएह बजथिन।
जेना जेना बाहर के आदमी सभ के एखन नय पता चललैए मिथिला मे की छै मैथिली। मैथिली भाषा की छै जेना जेना आदमी सब इम्हर आबे छै तऽ हुनका के पता चले छै। इम्हरके कल्चर की भेलै मिथिला के की भेलै। एम्हर सबके की चलि रहल छै पूरा मिथिला मे। ई सब बताबै छथिन सब तऽ हुनको सबके नीक लागै छै कि हँ मिथिलो एगो भेलै मिथिला एकरहसँ भेलै अपनो सभ के तरफ। ओर सभ के अपन अपन भऽ रहल छै मिथिला बहुत तेजी सँ बढ़ि रहल अइ। मैथिली भेलै मैथिली लैंग्वेज अपन आमतौर के जीवन मे रोज चलिते छै। घर मे तऽ बाहर भीतर दोस्त सभ लग ककरो सब लग सभ लग। की जेना अपनो सभ तऽ मैथिलीए मे बात करैत छै कतेक नीक लागि रहल छै मैथिली भाषा। ओर सभ एखन की सभ कऽ रहल छी हेलो।